हलो
हुँ हलो
हँ
हँ
हँ अथी जे होइ छै दुर्गा पूजा जे होइ छै
हँ
तऽ ओइ मऽ व्रतो कैल जाइ छै
दुर्गा पूजा मे तऽ लोक दसो दिन व्रत केलक आ नय तऽ अष्ट मी केँ व्रत सेहो होय छै
हँ आ अपना घरमे लोक कलशो बैसबै छै
कलश बैसा कऽ पूजा पाठ डेली कऽ सब सती पाठ केलक दुर्गा जी कऽ आरती केलक साँझ कऽ
उ महाज
महादेवो बहुत जगह महादेवो बनै सब जगह नइ बनै छथिन
हँ
लेकिन हँ बहुत जगह महादेवो बनै छथिन पंडीजी आबै छथिन
हँ हुनकर पूजा हँ तऽ ओहोमे ओरियाब पड़ैत हेतै नऽ
ओहो मे हँ तिल जऽ अक्षत हँ फूल दूब दुइभ बेलपत्र महादेव केँ तऽ सब चरहै छैन
हँ आ फेर दसमी दिन हवनो हवनो करैत हेतै हँ
दसमी दिन हवन भेल फेर तऽ ओहयो मे बहुत आदमी दसो दिन सहलैत तऽ दिनके कऽ फलहार केलथ हँ राइत कऽ अरबा अरबाइन खेलैथ आ नै तऽ बहुत आदमी अपन दुनू टाइम फलहारे करल केलक
हँ
हुँ
हँ आ अष्टमी केँ व्रतमे तऽ
ओ तऽमे तऽ पैनो नै पियै छि निराहारी एक टाइम बस एको टाइम नै बस दोसर दिन हँ खरना कए
खरनाक खरना
खरना कए कऽ आ तखन तखने सँ खरना मे जे खाइ छथिन से खेऐ कऽ तखने से व्रतमे रहै छथिन हँ तहन फेर नमीके पारन होइ छै
आ सप्तमी जखने पड़ैत छै तखने ओ खरना भऽ जाइत छै
ह सप्तमीए क ह अष्टमी से व्रत
व्रत शुरू भऽ जाइ छै फेर नमीे क अथी कऽ कऽ खोइछ भरिक
आ खोँइछ भरै छै तऽ खोइछ मे की सब ओरियाबै छै
खोइछ मे चाउर पान मिठाइ पैसा सुपारी
हु
शिंगार के समान सब दिऔ पेरंगा अलता चूड़ी
हँ
हूँ
आँ आँ गाँँठ वला हरैद
हरैद गाँठ वला
हँ
ह दुइभ
दुइभ हँ तहन भग
पाँच गो सात गो पान के पत्ता
हु
पांच गो सात गो पान के पत्ता पर सब पर चाउर तखन सब पर सब पर चूड़ी तहन सभ पर किछु मिठाइ फल पैसा
साड़ी में खोंइछ भरै छै या कपड़ो सब
आँचर में खोंईछ भरियौ नै तऽ ब्लाउजो के पीस में लोक भरलक नज चुन्दरियो मे भरलक हु
आ ओतै भगवती क लग मे जा कऽ भरि कऽ हुनका दऽ देने छन
हँ ओतै भगवतीये लगन
ह हूँ खोँइछो भरल जाइ छै अष्टमिए नमी कह
हँ जखन दुर्गा जी के प्राण प्रतिष्ठा पड़ै छैन ओहि राति सँ पहिले तऽ बेलनौती होइ छै खस कीक
हँ
बेलनौती हो छै तखन सप्तमी के राति में निशा पूजा
हँ ओहि दिन प्राण प्रतिष्ठा पड़ै छय ओही दिन हुनकर सभ चीज होइ छन